हेलो
हां सखी
हँ हाल चाल छै बहिन उं
हँ अ सबटा ठीक छय कहलहुँं कि हमरा लगमे एकटा गप्प छै कहु की
हँ कहु बाजू ने तऽ
ए सखी हम हमरा नै ए एकटा फोर व्हीलर के जरूरत अइछ अहांके मालिक तऽ चलबे छथिन ने
हँ हँ हँ
तो उनखा तो बुझलो हैत ने हमरा ने भाड़ा के गाड़ी के जरूरत नहि छय सखी उनका तऽ बुझले हैत कतउ कतउ के जे बिकाय छय सकेंड हेंड गाड़ी
हँ हँ हँ
बुझल हैत
हँ हँ बुझलैप
तऽ अहाँ सुनु ने सखी एकटा गाड़ी हमहुँ सोच सोचै छी अपना लेल प्रसनल लेल खरीदे लेल से बुझलहु हमर ज्यादा केँ तऽ नहि छै एस्टीमेट हमर छै ओते देखियौ अ मतलब चार साढ़े चार लाख तक सोचै छियै
अच्छ पूरा हैंड फुल कैस देक किनब अहाँ
हाँ हाँ हाँ जे एकटा कंडीशन वाला गाड़ी जे रहय छय की जे लेलौं आ ओकरामे देखियौ दस बीस हजार रुपआ लगवाना कोनो बहु बड बेसी बात बात नहि छय। लेकिन आब देखियौ लऽ कऽ आ ओकरा मे लाख दू लाख रुपैआ हम नहि लगाबे चाही हम चाहै छी कि कम से कम साल दू साल आदमी घुम लेत आ सर्विसिंग तर्विसिंग होते रहै छै ओकरा लेल कोनो बात नहि छै हँ
अपन मालिक से कहब जेना अहाँ लगी एकटा नीक गाड़ी देख लेब
हँ हँ
जे कम चलल छै चाहे जेना जाादे मे मेन्टेनेंस केँ जरूरत नहि छै
हँ हँ जेना हुनका तऽ बुझल हयत सभटा हू हमसभ तऽ कनि किछ कच्चा छी लेकिन हुनका तऽ सभ टा बुझल अछि तऽ ओही हँ तऽ वही सोचै छियै कि एकटा गाड़ी हम
अच्छ अते की
हँ हँ किया नहि सखी ई करु ने बाद मे करयके छी ह ठीक छै